हँ।
की हाल चाल छौ।
ठीक छै।
कतऽ छलए आ एको बेर नहि अथी भेल छलै गपशप।
घरेमे छलहुँ हेँ कतऽ जायब।
ह नहि हमरा भेल जे कोनो कतहु आइ ठीक छलिय आन दिन के अपेक्षा धूपो एतेक नहि छलैया।
घरेमे स अथी मौसम तऽ ठीक छलैएा लेकिन लाइन नहि छलैएा से भरि दिन बहुत गर्मी छलैएा। मौसम ठीक रहे छै तऽ लाइने नहि रहै छै तऽ ओ मौसम ठीक हमरा किछु पते नहि चलै छै, वाह। बहुत नीक, एनाही लोग मंदिर जाय, हम तऽ कहबे करे छो जाल कर मंदिर। त नहि हम जेबे नहि करब, हम तऽ कहबे करै छीिय की जाल कर मन दिर, लेकिन नहि जेबै ने करब।
आज मौसम ठीक छलैए कनि तऽ इच्छा भऽ गेल महादेव, माता रानी के दया भीड़ो कनि कम छलैए, बेसी लोक नहि छलैए। माता रानी के दर्शन कऽ कऽएयलहुँ।
ठीक केलहुँ।
आ लोकोसभखन कनि गाम गमैत बेसी गेल छथिन कि नहि आ जकरा तऽ अंगना मे बेशी लोक छियै तऽ
थी ने सब
राती मे जकरा सबके उपनयन बलाा प्रकरण में गेल छै ह त रा साथम से तऽ रहलालते क कतोस न। आ जकरा अँ्गनामे लोकऽ रातिमे बादे जेतै। पाँच आठाम तऽ ओहू गाममे छलैए उपनयन। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो।